हँ
की हाल छै यौ
बढ़ियां छै अपन बतबियौ
अं हमर तऽ ठीक ठाक छै की सब करै छियै
अच्छा कहाँ किछो अभी छत पर आब कऽ टहल रहल छी और ओनाहे घुमि रहल छी
आ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
हँ खेनाइ पिनाइ एखने खेलहुँ हेँ दूध रोटी आम नीकसँ और अहाँ कतऽ छीयै अभी
अच्छा नहि हम तऽ कनि बाहरे आयल छी घुमय लए कहलहुँ आर मौसम केहन छै
मौसम अभी हल्का फुलका पाइन होए बला किआकी मौसम रौद नहि उगि रहल अे दू तीन दिन से लागया पाइन हयत बरसात हैत
आ इम्हर तऽ पइन बिजोड़ होइया
अच्छा बढ़ियां पइन भऽ रहल अइ की
हँ
वाह तऽ बढ़िआं अछि अहाँ सब ल अहाँके तऽ पइन नीक लागैत हैत
हँ भोजे भात होइ छै कि नहियौ
आँय
भोज भात होइ छै कि नइ उम्हर
कहाँ भऽ रहल छै अहीं टोल से एतै तऽ एतै बजरंग भायजी जे छथि हुनके एतऽ से एक बीच मे
अच्छा कि सब रहतै भोज भात मे
वहि पूरी सब्जी रहतै और की रहतै
तबो रहै छै नामो रहै छै
हँ नाम तऽ रहिते छै कथी कहलियै
भोज भात मे की सब रहतै
अं हमरा लगैय पूरी सब्जी ई सब रहत भोजमे वही रहत
अच्छा और सब ठीके ठाक छै पढ़ाइ लिखाइ केहन चलैय
पढ़ाइ लिखाइ चइल रहल छै अभी तऽ पहिले देखबै पहिले बारहवीं पर फोकस करबाके छै ओइके बाद देखबाक छै की करबाक छै
अं नाम लिखा लेलियै
कथीमे
अच्छा सुनय मे रहियौ सदीप फाउंडेशन केहन छै
संदीप फाउंडेशन बढ़िया से बनेने
अहो नइ कहै छै ओइमे पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक नइ होइ छै ओइ दुआरे
नइ नइ हमरो अहाँके बहिन जे अछि उएहमे बी सी ए कऽ रहलअइ अभी
अच्छा ओनाहिते और बतबियौ
की बताउ अभी मौसम तेहन छै जे मोन करै छै जाउ कतौ बाहर घूमइ लए
आ हवा तवा चलै छै कि नइ
हवा चलै छै कमे चलल जादा नइ चलल अहाँके
सकल धान तान रोपल की नइ अहां के यौ
हमर सबके रोपा गेल अहाँ सबके रोपएल की नइ
हँ नइ कादो भऽ गेलैय आइ
अच्छा बन्हिया अय तहन
अ आइ अगर पानि ढंग से भऽ गेलै अखन तऽ कनि मनि होइते अगर ढंग से भऽ जाय तऽ काल्ह तक काइल धान रोपा जेतै
अच्छा अच्छा तहन बढ़िएँ अइ अहाँसभ लए धान रोपा जायतऽ धऽ कऽ देबै
ओत यो काल्ह तऽ हमहुँ काल्हि भोजे खा के आयल छलहुँ हें आइ शायद नइ अछि
अच्छा हुनका ओत से कहिया भोज ओजे बजरंग भाय छथि हुनका ओत से
हं लागत आइ आइ आठ दिन भऽ गेलैया त करीब नौ दस दू से तीन दिन और लागत
अच्छा दू तीन दिन छै ओइके बाद चलू सबके रहबे करतै ओतै मिलन हेतै अपना सबके आब
हूँ हूं
और अहाँ के पढ़ाई लिखाई के की चइल रहल अइ
हमर तऽ ठीके ठाक चलैय अभीएस जे मे नाम लिखेलों ह
हँ
अब जे होइ
देखियौ आब बढ़िआँ स करियौ पढ़ाइ तहने
अब ध्यान तऽ देबे पड़तै पढ़ाइ पर पढ़ाइए तऽ छै सबकिछ तखने हेबे करतै अ और आम तामऽ आम ताम खाइ छियै कि नइ
आमे तऽ खाय छियै खूब एखन गर्मी के मौसम छै आब आम नइ खेबै तऽ ठंडी मे थोड़े आम खेबै बय
अच्छा कहलहुँ यौ कलकतिया केना दै छै एखन
कलकतिया तऽ ओ तऽ चच्चा हमर बता सकैया लेकिन चालीस पचास एनाही दैत हैत
हँ किया कि काल्हि करीब अ पचास नहि पचपन किलो आनने छलहुँ हं कीन कऽ
अच्छा आहाँ कतऽसँ
हँ सौ मे तीन किलो देने छलए
वाह बढ़िआ अय तहन
एइ दुआरे दू दिन से राखल छै खाय के मोने ने होइया कि केना खाउ ओ
अच्छा अच्छा और बताउ की हाल चाल अछि अहाँके
हमर तऽ ठीके ठाक अछि
खेला तेला होइया कि नइ बैट बॉल कहियो खेलै छी कि नहि
नइ कहाँ ई मौसम मे के जेतै बैट बॉल खेलय लए
अच्छा अ तैयो मौसम तऽ ठीक ऐ खेले लायक तऽ छै मौसम खेल सकैत छी
अरे पानि बीच बीच मे पानि भऽ जाइछै तऽ पिच पर जाक की कहै छै पानि लागि जाय छै
अच्छा आ हमर सबके शुरूए रहै छै चौबीसो घंटा जखन मोन तखन खेला लागू
अहाँके ओतऽ व्यवस्था पूरा अछि व्यवस्था नहि छै
आ दोस्तो महीम सभ खूब रहै छै ने खेलैवला आर अहाँ अहाँ सबके थोड़े दोस्त महींम सब रहैत हैयत
नहि नहि नहि
हू
ओहि दुआरे
ह आओर कहियौ
आओर सब ठीके ठाक की सब करै छियै
अभी वहि टहलि रहल छी छत पर कि करबै सोचलियै या की जे आब
अच्छा
खेनाइ तऽ अभी आब तऽ एखन दूध रोटि आम बनबे केलियै आब जे मम्मी बना दै दिन में खाय ले
आ
सुनु न
हँ कहु
हम सोचलियै या कि जे आब हम रहब दरभंगा आके
आ
एक दू दिन एक देखियौ आब इएह एक दू दिन प्लानिंग बनतै ओते रहबै प्रिंस जे रहैया नै
हँ हँ
ओकरे संगे सोचि रहल छी ओतऽ रहियै ओकरा मे नहि हेतै तऽ आसे पास मे देखबे कत्तौ रूम किया कि एतऽ अहाँके टीचर बढ़ियां नहि छै कॉमर्सके जे पढ़ेतै हमरा तऽ हम सोचि रहल छी कि जे ओते बढ़ियां टीचर हेतै ऑफलाइन ऑनलाइन आ कनि घरसँ दूरो रहतै तऽ बढ़ियां रहतै ओत्तै पढ़बै
हँ ईहो ठीक रहत
हँ अहाँ अहाँ तऽ घरे पर रहि रहु न बाहर निकलबे नहि करू
पढ़ैते छियै
अच्छा रहबो करब हमरा लागैया घ रहबो करब अहाँ घरेपर
हँ
ओ अहाँके ओ भायजी जे छथि से भाईजी कतऽ छथि घरे पर छथि मा भाइजी ने सॉरी मामा ओ नहि छथि काल्हि खुना या परसू खुना हुनका हम देखने छलौं
ह ओ बेसी बाहरे तऽ रहै छथिन घर पर कहाँ रहै छथिन
हुनको बड़ काज रहै छै लफड़ा छै हुनको बहुत
हू नहि ते निखिलो के हम काल्हि देखने छलू हें स निमेष के निमेष के निमेष के अहाँ दुनू के एना मे आहा दुनु के नाम सेम अछि छ न ओही दुआरे कनी कन्फ्यूज हो जाय छियै
निखिल निमेस सेमे लागैत रहै छै सुनैमे
हँ मतलब कनि मनी फर्क छै पर दुनू के नाम सेम लागैत रह आदमी कन्फ्यूज हो जाय छै बाजे मे
अच्छा अच्छा हँ अहूँ के नाम लेखिन सबस अद्भुत प्रीत
अच्छा कहलौ यौ ओकर निमेष कतऽ पड़ै छै
ओ तऽ राजनगर में पढ़य राजनगरमे ए पी एस नइ राजनगर स्टेशन रोड ल
हँ हँ हँ
तय ओते ओते पढ़ै छै अ अहूँ पढ़ने छी शायद ओहि इसकुल मे की
नई नई
अहाँ नई पढ़ने छियै
नई अहाँ पढ़ने छियै
हम कहा हम तऽ सिर्फ अहाँके मझौरा जेे अतौ
हँ
ज्ञान भारती
हँ हँ हँ समझ गेलौ हम तऽ अनूप प्लस टू अनूप हाई स्कुल से सिमेट से केने छि
आइमें
वि एस जे नाम पारल य राजनगर के
चा
कॉलेज बड़ी सुन्दर छै ई तब हु हु
ह बढ़िया कॉलेज धरा गेल आ
हँ हम सोचय छलियै जे एन भऽ जेतै बड़ भ गेल बी एस जे सोचे छलहुँ हें जे एन हेते पर बी एस जे भऽ गेलै
अरे
हेलो
हेल हेलो लो प्रीत हँ
आवाज कटि रहलै